हे
हेलो।
नमस्कार।
नमस्कार।
तब ठीक छीये ने, बहोत दिन बाद अहाँ से गप्प करब रहल छी, आ फुरसत भेटल ते सोचलु थोड़ी देर राजनीति आ देश-विदेश, दुनिया के बात करू।
हाँ सब ठीक छै राजनैतिक पर चर्चा हमेशा रोचक होएत छै, आखिर राजनीतिक के प्रभाव सब दैनिक जीवन पर पड़ैत छै।
कल्हि हम समाचार देखे छलु, ओतै बेरोजगारी शिक्षा विकासक विषय पर चर्चा चलै रहल छै, ए कारण मन मे बहुत प्रश्न उठे लागल।
हाँ ई सब विषय बहुत महत्वपूर्ण छै, आखरी एकटा देश के मजबूत बनाएबे लेल केवल राजनीतिक नहि बल्कि शिक्षा अर्थव्यवस अर्थव्यवस्था आ समाजिक तीनो मजबूत होबाक चाही।
हमरा लागै छिये जे शिक्षा पर सबसे बेसी ध्यान देबाक जरुरी छै। ज शिक्षा मजबूत होय तऽ लोग जागरूक हो आ बेह तर निर्णय लै सकैत।
सही बिलकुल सही जागरूक नागरिक लोकतंत्र सबसे पैघ शक्ति होएत छै, जखन लोक तथ्य बुझे निर्णय लैत छथिन, तखन देशक विकास सम सम्भावना बढ़ैत छै।
कलि एक नेता भाषण मे कहै छ ला, जे युवा देशक भविष्य छथिन, ई बात सुन के हम सोचे लगलियौ जे आखिर युवा सबक असली भूमिका की हेबाक चाही।
हमारा अनुसार युवा केवल भोट देब वाला नहि बल्कि बदलाव नबाब बाला शक्ति छथि, हुनका सबके समाज समस्या बुझबाक आ समाधान खोजबाक प्रयास करबाक चाही।
हाँ। कल्हि सोशल मीडिया पर राजनीतिक के चर्चा बहुत होय छै, कतेक लोक ओतै अ पन विचार राखै छथि। मुदा कखनो-कखनो गलत जानकारी सेहो फेली जाय छै।
ई सही बात छै, एहि कारण कोनो जानकारी पर विश्वास करबा पहिने ओकर सत्यता जाँचब जरूरी छै, नहि ते भरम पैदा कर सकैत छै।
हमरा लगै छै जे राजनीति मे बहस होनाय जरूरी छै, मुदा बहस सम्मान जनक होयबाक चाही, जकर चर्चा झगड़ा बैन जाय छै। तगन असली मुद्दा पीछे छुट जाएत छै।
वाह ई बहुत महत्वपूर्ण बात कहलियै लोकतन्त्र मे विचारक भिन्नता स्वाभाविक छै, मुदा एक दोसरक सम्मान बनल रहबाक चाही।
कल्हि हम सड़क निर्माणक एकटा परियोजनाक बारेमे पढ़ैत छलु, सोचलुक जे आधारभूत सुविधा मजबूत होय तऽ व्याप और शिक्षा, स्वास्थ्य सब पर सकारात्मक प्रभाव पड़ै छै।
बिलकुल सड़क, बिजली, पानी आ इंटरनेट ई सब सुविधा विकास आधार मानल जाएत छै, जखन ई सुविधा बेहतर होएत छै, तखन लोक जीवन आसान बनैत छै।
मृदा विकासक संग-संग पर्यावरण पर सेहो ध्यान देब जरुरी छै। जब केबल निर्माण होय आ प्रक इ नुकसान होय तऽ भविष्यमे समस्या बढ़ि सकैत छै।
हां सन्तुलन बहुत जरूरी छै, विकास आ पर्यावरण दोनो के संग चलबाक जरूरत छै, ई एकटा पैघ चुनौती सेहो छै।
हमरा इहो लगैत छै जे ग्रामीण क्षेत्रक विकास पर विशेष ध्यान देबाक चाही। बहोत गाम एकदम मज मूलभूत सुविधा से वंचित छथि।
सही कहलियै जखन गाम मजबूत होएत, तखन पूरा देश मजबूत होएत, आखिर भारतक बहुत पैघ जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रमे रहैत छै।
राजनीति पर गप करैत-करैत हमरा अर्थव्यवस्था विशेष सेहो याद आबि रहल छै, आखिर रोजगार आ उद्योग विकास सेहो बहोत जरूरी छै।
हां रोजगार अवसर बढ़ना बहुत महत्वपूर्ण विषय छी, युवा भर लेल बेहतर अवसर उपलब्ध होय एहि पर लगातार गाछ होयबाक चाही।
सही कहै छी हमरा लगैत छै जे ए विषय पर और विस्तार से गप्प करबाक जरूरी छै, आखिर रोजगार शिक्षा आ विकास तीनो एक दुसर से जुड़ल विषय छै।
बिलकुल तखन यहाँ बताउ अहनका अनुसार देशमे रोजगार बढ़ाबै लेल सबसे प्रभावी कदम की होयबाक चाही।
हमरा अनुसार सबसे पहिने शिक्षा व्यवस्था आ कौशल शिक्षण पर ध्यान देबाक जरुरी छै, बहोत युवा डिग्री तऽ प्राप्त कय लेै छथि मुद्दा उद्योग से सब जे कौशल चाहे छै ओ हुन का लग नै होय छै, ए अन्तर के कम करब जरूरी छै।
हां ई बहुत महत्वपूर्ण बात छै ज शिक्षा का रोजगार आवश्यकता बीच सन्तुलन बनि जाय, बहुत समय बहुत समस्या अपने कम सकैत छै, कौशल आधारित शिक्षा पर जोर देबब जरूर छै।
कल्हि हम एक रिपोर्ट पढ़ैत छलु जाहिमे कहक गेल छल जे छोट उद्योग आ स्थानीय व्यवसाय रोजगार निर्माण मे पैघ योगदान दे छथी। एहि क्षेत्र पर ध्यान देल जाय तै बहोत लाभ बैढ़ सकैत छै।
बिलकुल सब लोक सरकारी नौकरी नहि करत सकत छथि, व्यवसाय उद्योग आ निजी क्षेत्र सेहो अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण हिस्सा छथि, एहि सबक विकास जरूरी छै।
हमरा लगैत छै जे गाममे सेहो उद्योग स्थापित होयबाक चाही, एहि से लोकके रोजगार लेल शहर दिस पलायन कम करबाक पड़त। स्थानीय स्तर पर विकास होए।
सही कहलियए, जा गाममे रोज रोजगारक अवसर उपलब्ध होय, लोक अपन परिवार सग रहि स सकत, जा साथ क्षेत्रक आर्थिक स्थिति सेहो मजबूत होयत।
एकटा आओर विषय छै कृषि, आखिर भारतक बहुत पैघ आबादी खेती पर निर्भर छै, किसान सबक आइ बड़ाबड़ एो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा छै।
हँ कृषि केवल खाद उत्पादन नहि, बल्कि देशक अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण आधार छै, आधुनिक तकनीक आ बेहतर सुविधासँ किसान सभके बहुत लाभ सकैत छै।
राजनीतिक मे कखनो-कखनो लोक केबल चुनावक चर्चा करै छथि, मुद्दा हमरा लागै छै। ए जे चुनाव से बेसी महत्वपूर्ण औ निर्णय छथि जे चुनावक बाद लेल जाइ छै।
वा ई बहुत गहरी बात कहली, आखरी असली मूल्यांकन कागज आधार पर होयबाक चाही, विकास शिक्षा स्वस्थ व रोजगार जकाँ विषय पर ध्यान छै।
कल्हि हम स्वास्थ्य सेवाक विषय पर सेहो सोचै छलु, जे आम लोक के सुलभ आ बेहतर चिकित्सा सुविधा भेटैत अ जीवन बहोत आसान भाय जाएत।
बिलकुल स्वस्थ आ शिक्षा दोनो एहन क्षेत्र छथि, जाहि पर निरन्तर निवेश आवश्यकता छै, मजबूत समाजिक निर्णय एहि से होएत छै।
देखू ने राजनीति पर चर्चा शुरू भेल छल, आब शिक्षा रोजगार कृषि आ स्वास्थ्य सब विषय पर गप भए रहल छै, एहि से बुझाय छै जे राजनीति वास्तव मे हर क्षेत्र से जुड़ाएल छै।
हाँ राजनीतिक केवल नेता या चुनावक नाम नही छै, ई समाज दिशा तय करबक प्रक्रिया छी, एहि कारण हर नागरिक के जागरूक रखबै चाही।
चलु एहि विषय पर और गप्प करै छी, हमरा लागै छै जे युवा क राजनीति मे भागीदारीक विषय पर सेहो चर्चा होयबाक चाही।
बिलकुल ई बहुत रोचक विषय छै, बताउ हनका अनुसार आय काल्हिक के युवा राजनीतिक मे कोन प्रकार से सकारात्मक योगदान दे सकैत छली।
हमरा अनुसार युवा सब सबसे पहिने जागरूक नागरिक बनि सकैत छथि, देश, संविधान, शिक्षा, समाजक विषयमे जानकारी रखब बहोत जरूरी छै, जानकारी के आधार पर लेल निर्णय बेसी प्रभावी होय छै।
बिलकुल सही जा युवक तत्व के ज्ञान अधार पर सोचता समाज मे सकारात्मक बदलाव आनबक आसान होएत, जागरूकता होएत, बे शक्ति छै।
हमरा इहो लागैत छै जे युवा सबके केवल आलोचना नहि बल्कि समाधानक विषय मे सेहो सोचबाक चाही समस्या बतावना जरूरी छै, मुदा समाधान खोजै ओतबे महत्वपूर्ण छै।
हाँ ई बात बहुत नीक कहलियै, जखन नई पीढ़ी समस्या संग समाधान सेहो प्रस्तुत करत छै, तखन विकास गति तेजी होएत छै, एहि से समाज के सीधा लाभ भटैत छै।
आय काल्हि तकनीक सेहो बहोत पैघ भूमिका निभा रहल छै, युवा सब डिजिटल माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकै छथि, आ अपन विचार सभ्य तरीका से सांझा कर सकै छथि।
बिलकुल तकनीकी एकटा गति शक्तिशाली साधन छै, मुदा एकर उपयोग जिम्मेदारी से करबाक जरूरत छै ताकि सही जानकारी लोक तक पहुँच सकसतै।
सच कहू तऽ राजनीति पर जतेक बेसी गप्प करै छी, ओतेक बुझाय छै जे ई केवल सत्ता के विषय नै बल्कि समाज भविष्यक निर्माण से जुड़ल विषय छै।
हाँ अ एहि कारण हर नागरिक विषय युवा पीढ़ीक के एहि विषय मे रुचि लेबाक चाही, जागरूक समाज मजबूत लोकतन्त्र अधार बनैत छै।
बहुत सही बात केहलियौ, चलू अब अगली बार संविधान लोकतंत्रिक इतिहास पर विस्तार से चर्चा करब ओ विषय सेहो बहोत रोचक छै।
अवश्य हमारा सेहो ओ विषय मे गप्प करबाक उत्सकता छै, आय के चर्चा बहुत ज्ञानवर्धक रहल, एखनो बहुत किछु गप्प करबाक बाकी छै।
हमरा लागैत छै जे लोक विकास पर तै बहोत ध्यान दैत छथि। मुदा पर्यावरणक रक्षा पर ओतेक ध्यान नहि दैत छथि, जब प्रकृतिक सुरक्षित नै रहत ते भविष्य मे पैघ समस्या बैढ़ सकैत छै। हेलो।
हेलो।
बोलू।
हाँ। पर्यावरण वास्तव मे बहोत ब उम्म महत्वपूर्ण विषय छै, आखिर हम सबक जीवन सीधा प्राकृति पर निर्भर छै, तखन यहाँ सोचैत छी।
कल्हि हम नदी कात मे गुजरि रहल छलु देखलियौ जे किछु स्थान पर कचरा फेकल गेल छल, ई देखी के बहोत दुःख भेल, आखिर नदी सब हमर जीवनक महत्वपूर्ण स्रोत छथि।
हाँ जल प्रदूषण आय काल्हिक पैग समस्या मे से एक छै, जहां नदी आ तलाब दूषित जायत, एकर असर मनुष्य पशु आ खेती से पड़ैत छै।
हमरा लगे छै जे गाछ कटबाक गति सेहो बहोत तेज भाए गेल छै, शहर वि ता लेल बहोत जंगल समाप्त भए रहल छै, एहि विषय पर गंभीरता से सोचबाक जरूरत छै।
बिलकुल गा